हलो, हा ॿुधाए हिाब च विनींदा आहियो
हा, त हिन लाए हिनखे ॾाढो बि ॾींदी अथसि हिन जी ससु।
हा, त उहे ई त जाम बि उते हेॾी सारी मैरिज में बि ॾींदा ई आहिनि हेतिरो त शहर जो शहर में त ॾींदा रहंदा आहिनि जॾहिं बि मिलंदा आहिनि या कोई वार त्योहार हूंदो आ।
पोइ न बे कॉल ते बिज़ी ईंदी अथई मम्मी रोज़ असांखे लॻंदो आहे। असां ॿई खे लॻंदो आहे भावना मूंखे कि न हिनखे न ओए भावना छा चवंदी आहे? कि पहिरीयूं न हिनखे शोरे हिनखे शोरो मना पियो करे हूअ वारो।
हा, हा, अरे पहिरीं आहे न हे ॿई ॻाल्हाईंदा हुआ, त न हिन खे अलाए कहिड़ो किनो हीअं ॻाल्हाइ बसि की न मूंखे न तोमें इंट्रस्ट कोन्हे मूंखे तोखां तूं कोन्ह ती वणी तुंहिंजी आदतूं त ई आहे न सोच सोचे सोचे सोचे
अरे यार ॾिसी ॾिजी त लव में तूं मूंखे ॿुधाए हिनजी लव मैरिज आहे तॾी खां हिअ चवंदी नाइंथ टेंथ खां आया हुन छोरे सां गॾु त न हिनखे घणा अॼु अठ नव साल सोचु अगरि नवी क्लास मां आहे त।
हा।
त हैना ॿुध त हाणे हा अलाए घणा बि थिया हूंदा आहिनि हिनखे टाइम त हैना हाणे न छा थियो पहिरियों न हिन जी मां घर वारनि खे ख़बर पई त न छा चए छोरनि वारा त इअ त चवंदी हुई न कि हिनजी सस्तुा हिन जे हॉस्पिटल में बि मिलण ईंदी हुई।
न चयईं न मां जॾहिं मंगजी हुई न मां पुछोमांसि कि हनि, तूं इनमें इहो हनि लव मेरिज सही त मतलबु हिन ई चक्कर में वई हुई आहिनि त मूंखे चई हा, पर न मां चवे थी मां न जॾहिं ठीकु थी वई हुयमि न मां मतलबु हॉस् -पिटल में एडमिट हुयमि महनो खनि, पोइ हुन मां थोरो थोरो ट्रीट -मेंट हुयो न पोइ इहे आया हुआ, मूंखा माफ़ी घुरण कि हिन एॾो किअं ॻाल्हायो हे हुअं हुन जी माफ़ी घुरण आया त मुंहिंजी माउ त माफ़ी कोन करणी हुअसि। हा हिकु गाल्हि ॿुधाए पर कंहिंजी मां न पंहिंजी धीअ खे ईंय दुखी ॾिसी करे, माफ़ करण लाइ नी ॿे ॿे खे पंहिंजी औलाद खे दुखी,
हाणे हे न हेॾो टाइम थी वियो त, त न इये सो चये पि अगरि मुंजी लव मैरिज़ जातेई सोचे न भले हा मुंजा घरवारा कराइनि ता, हाणे वॾी अगरि एज थी वई तसि त त चवंदी न हाणे कीअं कंदमि पर ई चवंदी आ की मूंखे करणी ई नाहे हाणे।
हिन मूंखे ॿुधाईं। की इन ई मा खे न आंड सड़ी या हुसि की इन ई चक्कर में बीमार थी न त हू कोन पियो मञी। पो हिननि में
इसकी वनिता जी मां विनी
हा उंनहिं करे कोन पो मञी। बाक़ी हा, हुनखे कोई प्रॉब्लम कोन्हे हुन चईं मुंजी धीउ जी ख़ुशी में आहे मुंहिंजी ख़ुशी पर न अगरि हिनखे दुखी थी वई आ त पो मां छो हा करां।
अच्छा ईअ,
तॾीं त ऐं हींअर बि ॾिठी कोन हिन मोबाइल में, तई नस कटियल हथ कटियल अलाए छा छा?
हा, हा, हा, हा, उई त, ऐं न पर ए न ही चवंदी न हुई, कि अ न छा चवंदी इ भुलिजी वियम यार, की ए न मुंहिंजी, मुंहिंजी न मां त हिनजे छोरे जे घर ई न वई, कुछ बि न ॾिसी आई यार तो हा चई इअं ई।
हा त हू हिन चइण त चई हुन त आये।
अच्छा।
हा त न छॾबो आहे हींअर बि कोन रही त मोबाइल में,
मुंहिंजी फोन तुंहिंजी मम्मी जे फोन मां बि कजांईं कॾहिं आ न,
हा हा अड़े इ वांदी बि त हुजे रुॻो ॻाल्हिदी वेंदी आ कहिंखां न कहिंखा। वरी जेॾीमहिल मुंहिंजी अम्मा, मुंहिंजी धीअ बुआ करेस। वीडियो कॉाल कंदा रहंदा न,
ी ई ई
हा अरे हू वीडियो कॉल ते, न हू वीडियो कॉल ते बिज़ी रहंदी आई आ सॼो ॾींहुं।
अच्छा ईयं।
हा, ऐं कल मुंहिंजो नेटवर्क ई कोन आये, बारिश उ बि पई न। बिल्कुलु आवाज़ु न पंहिंजे पाण ई कॉल कटिजी भी वयो।
हिते त वरी गर्मी अची वई तई,
हा हेॾा बि गर्मी आहे, बारिश पए ती न त ओॾीमहिल थोड़ो थध कार लॻे वरी घुट
हिते बि उस तई ॾाढी, हाणे न वरी वीह खां पो ता चवनि बारिश ईंदी।
हा, असां पंद्रहां तारीख़ ते चंड पूजींदासीं। थी वी मुंजे हिकु बाम जी दुकान मुहूरत पूजा करे, पो अञा मतबल ई छा चै बो आये सोरह करे सुबुह जो छह बजे वारी गाॾी में निकरी वेंदासीं।
अच्छा तां टई अची वेंदा, भाउ तुंहिंजो, ऐं तूं, ऐं मम्मी तुंहिंजी।
हा सतरां ते रोज़ कॉलेज चलना सी वां वई
ॾिस तूं बि ॾिसूं छा थो थे यार
हा।
हिकदम सां कीअं ॿुधाय। छा आहे वार वार छा आहे ॾिसूं।
हा।
चङां त हेॾे टाइम खां वेई कोन आया न कॉलेज वॉलेज बि
हा।
त ॾिसूं छा थो थिए यार। ॿियो ॿुधाए?
ॿियो तूं ॿुधाए कुझु?
बस यार
हम्म।
बस ईअं ई वेठी आहियां। सनानु कढणो आहे पर। कॾीं कयूं? अरे उह मस्त- मस्त रजिस्टर पेनू अचनि था।
हा उहोई त। कल मुंहिंजी मासिक रजिस्टर मां खणी आई हुयमि न त उने खणी वई, उने चीं तोखे त मिली वेंदा ई न उह ई हित
केरु केरु खणी वई?
मुंहिंजी हिकु मासी हुई न जेका अॼु वई आहे उह खणी वई ऐं चथी न खे मिली वेंदी न ब्या सां त बि
त तुंहिंजो हिकड़ तूं हिकु ई खड़ी आई हुई छा
हा अरे मां सोचियो छा ख़बर कुझु पढ़ाई पाण फोन ते ॻाल्हाईंदायूं। थी वेंदी हा बस सोन में नालो लिखी रखियो भावना सोनी एमए फाइनल
अच्छा, त न इ रजिस्टर कहिड़ा मोटा थोरा मोटा थुला थींदा त ईअं सन्हड़ा वारा आहिनि।
हा मोट मतलब बिल्कुलु मोटा बि न, मीडियम वारा हा, अढाई सौ पेजनि वारा।
अरे वाह!
अच्छा बंजीगिर ई हा
ह न पो आ न हिनमें न घणी चार पैनियूं ॾह रुपये वारी, हिकु वीह वारो
हा ऐं जोमेट्री बॉक्स, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, स्केल
अच्छा! उहो बि मिलंदो आहे अलॻि
हा। बैग सभु कुझु त मिली वियो किताब
वई त यार, अ न पाण बि हदा पो पंहिंजो बैग सेम थी वेंदो, ईअं न क पाण लाहे करे र कुूं तूंमूंजो खणी मन मां त छो
हा ईअं थींदो थई खीचन वठी लांदासीं पाण छा?
हा, ईअं लॻा जॾे ता जी
हा। तुंहिंजो दथ ई न हू यार
हा।
उ बि हिकु ॾिसा सत बार खिच विच
हा हा।
हा।
छा वठंदी?
किचन किचन, इहे टंगदां आहियू न बैगन ते
हा हा, उहा ॾिसूं ॾिसूं हा छलो ॾिसूं
मुंहिंजो भी हिकु कीचन उहो आदि योगी वारो आदि योगी हो
आदि योगी, अड़े किथे आ यार घुमजी वियो न
मुंहिंजो मुंहिंजो आहे न मुंहिंजे बैग ते
हा हा तो वठ आ न, मूंखे न आहे न
हा
इनकरे वठ थेले वारे प पासे ॾिसंदासीं पाण हिन पासे ई हूंदो अथई पर अलाए रखंदो आ, हाणे न रखंदो आ। आदिनाात वारो
ॾिसो यार हुते ॻोल्णो वञो न त मितल मॉल में ॾिसी ईंदासीं कुझु सुठो सां
मिस्तल माल में त वई-
उगा उहाा
उहो ई त मितल मॉल में त किथे? या कॾहिं सेल वेल हले न जुडियो वूडियो में त हलूं
उहो ई त डिसकाउंट अल
पर कुझु मिलंदो ई न थई
पाण जो ॾाढो महगों आ यार
उहो ई त
हा
बारिशूं भी अचनि, त सोचूं बि कुछ खाइण जो, जीअं मोमोस वोमोस थी विया
इअ टॉप हूंदा आहिनि न नंढा नंढा
हा हा
ऊ जवारा उ ॾिठा पे, त ऊ मां अठ सौ खां घटि कुछ आए ई कोन हिते
उह ई आह यार इय ईअं ई थई हिते त जूडियो वूडियो में त मां पाण सोचां पई आहे न कुछ मां भी आहे न जीअं कॉलेज जा कोटिंग हाणे ॿ टे कुर्तियूं ॾिसां शॉर्ट वारियूं
हा, हा
हू वारियूं, त मां सोचो मत मां त कपिड़ो वठी करे मुंहिंजी मम्मी खे ई चवंदमि
मूंखे ख़बर थई इअं परीअं वया हुआसीं न स बाज़ार हुते गुरू के जितेे। पो उते वयासीं पेत, हितां खां शॉपिंग करण वियासीं बाज़ार मां। त न ईअ ॼोरी वारी कुर कुरती मां सॼो महीनो ॻोल्ही मिली कोन, परीअ मिली।
मिली वई घणे जी
हा हिकिड़ी मिली, हिक सौ असी रुपिये हुई, पोइ मां घटि करायो पोइ ॾेढ सौ थी वियो।
हा, सही आ
चे तो कि न ॿ सौ रुपी ई आहे पर न मां न तव्हांखे ॾिसी करे, वरी वीह रुपिया कटिया आनि त मां चयो वीह रुपिया कटिया थई त टीह रुपया ॿिया कटि लाए। हा, मां भी ॾेढ सौ रुपये त उते हिते बि मिली वेंदी हिन खां सुठो कपिड़ो हूंदो बल्कि, अरे हिते ओल्ड फेशन आ थोड़ो
अरे तूं उहा बि ॾिस न पाएण हिते न आहे छा हिअ केर आ ई जय माता दी वारो। हिन कपिड़ो ॾाढो किनो अथई, ॾाढो किनो अथई कप कपड़ो।
हा, हिते कपिड़ो सुठो आहे। पांजे हिते सुठो आहे यारा।
हा, पाए।
हा अचो पोइ थोरो, पाण ॿई हिकु जहिड़ी कुर्तीयूं वठंदासीं।
हा वठूं वठूं कुझु न न, वठ या त टीशर्ट वीशर्ट वठे आं सुठी हुजे।
हा, सेम सेम ट्रेनिंग, हुन ॾिठी जयश्री जी?
अरे ॾाढी किन्हीं आहे भई हू त, उहोई त मूंखे विश ही न मूंखे विश ईं न कयाईं।
हा, मां कहिड़ो कयोमांसि खुदिे खे विश।
चयोमांसि मां तॾहि
हा त छॾीस।
बुध थियण वारो अथई, बुध ठियण वारो अथई, हाणे कॾजईं हा न।
हा मां करांई ती, हा
हैलो